हेलो जी नमस्कार
हँ बतै छी ने अहाँके समाचार सब नीक छै
जी यहां के ते समाचार सब नीक छै अहां के कहे छै ने अहां के समाचार सब नीक छियइ
हँ हमरो सब समाचार नीक छै
बस नीक रहे के चाहे छियै
ह आओर बतै छी ने अहाँके खाना पीना हो गेलै
जी यहाँ के तऽ खाना पीना हो गेले छी अहाँ के कहै छै ने अहाँके खाना पीना हो गेल छियै
हँ हो गेल छियै
ऐसे अहाँके की की खईले छियै एहि खाना मे
हम खेल चावल दाल सब्जी ख खेल अचार खली य
कहां के त बर अहाँ के तऽ बार चीज लजीज खाना खा य छियै
हूं अहाँके की खलि य
हम उ खैले छियै दाल खैले छियै, चावल खैले छीयै अचार।
ह, चली।
चल अहाँकेँ भी बहुत लजीज खाना खली ह
खैबे करे छै।
आ खाना उना बना छै अहाँकेँ।
जी इह मे खाना पीना सभ बना लेवे छीये आहेँकेँ खाना पीना इस बना लेवे छी। इ।
हँ, भी बना छै।
की की बनाबै छै, अहाँकेँ खानामे।
हम बनबै छी चावल दाल सब्जी। आओर बनाबै छी, सब्जीमे लौकाके सब्जी भिंडीके सब्जी करैलाके सब्जी। झिमरााके सब्जी आओर कोटहलके सब्जी।
अहाँकेँ तऽ बड़ा बड़ा नीक नीक चीज बना लेबे छियै।
अहाँकेँ की बना लेबै छियै।
कोभीके सब्जी बना ले छीयै भानटाके सब्जी बना ले छी लौकाके सब्जी बना लेबे छीयै। कोहरााके बना लेवे छी चिकन बनाे छै। मटन बना लेवे छीयै अंडा बना लेवे छीयै। इहे सभ बना लेवे छिये।
जे अहाँकेँ तऽ बहुत ल जीज खाना बनाबै
जी हमहु यहाँके लजीज बड़ा खाना लजीज लजीज बनाे छियै।
आओर बतबै छी, ने कहना अहाँकेँ पढ़ाई लिखाई कैसे चलै छै।
पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चले छियै, अहाँकेँ कहै छै, ने अहाँकेँ पढ़ाई लिखाई कैसन चले छियै? हँ।
हमरो पढाई लिखाई सभ नीक होई छै।
बस नीक चलैके चाहै छियै।
कहै छी। अहाँके किस कक्षा पढ़ै छियै?
इ अहाँके पढे छिये नौवीं
नौवीं कक्षामें पढ़े अछि।
ह ह जी, जी इ सारी छै
सुनाै छियै।
अहाँकेँ बोल छाम करे छै। ह
ओ।
आ बोलै छिये सुनै छिये?
हँ, सुनै छिये कहै छी अहाँजे किस कक्षामे पढ़ छिये?
इह तऽ पढ़ै छिये दसवी कक्षामे कोन कक्षामे पढ़ै छै। ह अहाँकेँ दसवी कक्षा पढ़े छै अहाँके सभसे नीक नीक विषय कोन लागै। करै छियै।
हमरा तऽ सभसै नीक विषय लागैत छै हिन्दी। इंग्लिश, जियोग्रोफी, भुगोल। इतिहासँ सभ लगै छै।
बढिया छै। बा अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज पढ़ै छियै ह कहै छीयै ना
कहै छी अहाँके मतलब अहाँके सबसे नीक विषय कोनसी लागै छी
हमरा तऽ लागे छै हिन्दी विज्ञान जी विज्ञान ब इए स लागै छीयै की लागे छीयै सबसे नीक नीक
बतैली यनै अहाँके
जा हम मतलब काम करै छीयै ने तऽ समझ नैय आबै छै अब कहै छी अब नीमन से बात करै छीयै
कहै छी अहाँके मौसम कैसे छियै
इय रे का कहै छी मौसम के बारे मे एतना रौदा पड़े छीयै ना पूरा दू मिनट ल बाहर निकल जाइ छै रौदा से पूरा देह पसीना पसीना हो जाइ छै तऽ जल्दीे भागे के पड़े छी बाह के घर के अन्दर भागे के पड़ै छैय पंखा के नीचे न त बड़ी अथी पड़ै छै रौदा अहाँ के कैसन मौसम छियै
अरे इो की कहे छीे अहाँ के इतना ने रौदा उगै छी दिन मे हालत खराब कर दे छै
जी अहाँ के तऽ बात एक नम्बर नी कहे छियै कितना रौदा पड़ै छै का कहै छियै
दौद तऽ बहुत पड़ै छै
पेड़ पहिले के जमाना मे रहै छै बचपन मे रहै छै तऽ पेड़ पौधा रहै छियइ तऽ हमनीक के बुझायबे न करै छिए गर्मी कुछो नामो छियै दिन भरि एगो नाधा रोहै छियै ने ओहि नाधा मे नहााय छियै या ग छि गा छिय घुमै छीऐ
ह ई बात अहाँके नीक कहै छी हँ हम भी बचपन मे बहुत
ह
हम भी बचपन मे बगुत घूमै छी
हू बड़ा नीक लागै छै पहिले गाछी गाछी घूमै छै तबो बोखार न लगै छै अप घूमा लेबै छै कहाँ व कहै छै दस दस से पन्द्रह मिनटस घूम लेबै छ रौदा मे एतना अथी पर बोखार लागिय छिय कि छूटबो नहि करै छैै दस पन्द्रह दिन लै छै उखै छियै
ह अब तऽ बहु बोखार लगै छै ज जली छुटबो नहि करै छै
जी अहाँ के तऽ बात एक नम्बर नै कहै छियै छोड़बे नहि करै छी काज न करै छै बोखार लाग जाइ छीय हू
ओगरै छीए न अहाँके आम लिची खाइ छियै आम के सीजन चलै छै तऽ
जी यहां के तऽ आम लीची सब खाइ छै अहाँ के आम लीची खाय छियै
हँ हमँभी खूब खाइ छीयै आमी छी
बड़ा लजीज लागै छै आम लीची खाय मे नै अहाँके लगै छी कि नहि लगै छी आ लीची तऽ कुछ कुछे दिन कुछ महीना खाइ छै दू तीन महीना एसे ओकर बाद ओ खतम हो जाइ छै मन लेबै छै ऐसे आम रहै छै पाँच महीना चारि महीना जे चारि महीने के छओ छओ महीने रहै छीय तबो खतम न होइ छियै लेकिन छओ महीना तऽ नहि भेल छै काँचा आम अभी पाका मे तऽ दू महीने से मिले छीय तऽ रहै छै ओ तीन चार महीना ई तऽ एके से डेढ़ महीना रहै छै ओकर बाद खतम हो जाइ छै लेकिन एक डेढ़ महीना मे बढ़ी बेचाइ छै बड़ी लोग खाइ छै
ई बात तऽ अहाँके सा निकलली है
हूं
आ लीची कैसे मिलै छियै आहां आरी
इहाँ तऽ मिले छियै अढ़ाई सए रु पहिले मिलै छियै तीन सौ रुपए साइकर लेकिन अब मिलैत छियै अढ़ाई सो रूप सेकरा मिलै छियै अहाँके कितना रुपै लीची मिलै छियै
इज तऽ तीन सए रुपे सैकरा चार सए रुपए सैकरा मिले छियै
वहां अहाँके तऽ बड़ा महंगा मिलैत छियै
महंगा तऽ बहुत खलै छी आहाॅं क
जी इतना महंगा मिलै छै लोक खेै छियै र जाइ छियै पाँंच सए रुपआ इतना लीची मिल दै छै सएकरा आम कैसए रुपए किलो मिलै छै अहाँके
आम तऽ ठीके मिलै छियै चालीस रुपे तीस रुपे पचास रुप जैसन आम खरीदे छियै ने ओैसे मे दाम मिलैत छै
बाह। लेकिन यहाँ ऐसे नहि मिलै छियै यहाँ तऽ मिलै छियै एगो एगो आम के एगो दाम रहै छै दूसरा आम के दूसरा दाम रहै छै तीसरा आम के तीसरा दाम रहै छै ऐसे रहै छै जैसे सोचै छियै सब नाम आम के एके दाम रहै छै ऐसन न रहै छै किसम किसण के आम होइ छियै मालदेव किशनभोग जादा तऽ ओ सबके अलगे अलगे दाम लगाई छियै
हूं ई त बात कहै छी ठीक उदराबाद बहुत सुनाइ छियै ने।
जी ए गोरा के छियै तऽ ओ अपन ले के बाजहु न जाइ छियै कियाकि चल जाय छिय त अहाँके दोस्त आवाज न सुनाै छियै
हँ दोसर तऽ आवाज नहि सुने छी कहै छी अहाँके खेल में कोन कोनस खेल पसन्द छी
ईहाँ के तऽ पसन्द छै हॉकी पसन्द छै बैडमिंटन पसन्द छै कैरम बोर्ड पसन्द छै भॉलीबॉल पसन्द छियै लूडू छका पसन्द छियै आर रह कहै छै न फि फर खेले छै इहे सब खेले छी बड़ा नीक लागे छै हमरा ते अहाँ के कहे छी। अहाँके की की खेल खेलै छियै
हम तऽ खेले छियै लूडो खेले छियै कैरम खेले छियै फ्री फायर खेलै छियै आओर खेलै छी
ह्म
कैरम बोर्ड इ सब खेलै छियै
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खेल खेलै छियै
हूॅं
हम खेले छी हम पा खे छी आर। कहै छै ने ओने बड़ी मने बरात छै की कथी छियै पूजा उजा छै के आय से हमरो वैसे लागै छै लेकिन दोसर कुछु के आवाज अहां के तरफ से न आब छै हमे तरफ से आबे छी य दोस रुव
ह
नै सुनाइ छै न हँ त आ ओर कहै छै ने ओने पंखा उंखा अहाँके घर मे पंखा उंखा छियै
हँ पंखा छियै
आर कथी कथी छियै अहाँके बड़ी आवाज सुनाइ छियै ऐसे त हम काम न हो पाबै छियै
ठीक छै अहाँ से बात करके कभी निकले
जी से बात ब। सीधा बात करै छी